हैलो
हलो - -
हैलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
असां राजस्थान मां।
राजस्थान कहिड़ो शहर?
कोटा
कोटा, अच्छा असां बि राजस्थान में ही मां बि भीलवाड़े खां।
अच्छा तव्हां भीलवाड़ा मां पिया ॻाल्हायो आसे पासे में ई आहे वधीक परे काने।
पर नेटवर्क सु सुठो प्यो अचे आवाज़ु साफ़
अच्छा अच्छा हा किथे किथे नथी लॻे ईअं ॾाढी आवाज़ घट
हिकु जलगांव जो मुंखे त आवाज ही न पई ॿुधणु अचे।
अरे हा मां बि पहिरीं ईअं लॻायमि न ॾहें खनि त मुंहिंजो बि आवाज़ु बिल्कुल ॾाढी घटिजे पई हुन में।
हा ई आवाज़ तव्हांजो क्लीयर आ मस्त थो ॿुधण अचे मुखे।
ह न बढ़िया आहे न पाण। ॿियो छा था कयो?
बसि वेठा आहियूं फोन वेठा कयूं राति जो।
कमु बढ़िया मिली वियो आ न?
इहो कमु था कयूं त ॿियूं ॻाल्हियूं नेगिटिविटी जी ॻाल्हियूं अचन ही नथयूं चंउता रूॻो फ़ोन कयूं सभ टास्क पूरो कयूं। तव्हां कॾहिं जुड़िया आहियो? मतलब मां बी त अॼु जुड़ी आहिया।
न त असांजो पहिरीं वारो थी वियो हुओ हिकड़ो।
अच्छा पहिरीं टास्क पूरो थी चुकयो तव हिकिड़ो तव्हांजो? त जीअ मु मुंहिंजो त अॼु चोथो आहे फोन मा हियर चोथो फोन ई थीय त ही पाण खे शौ क़ुीअं थींदो की भई मुंहिंजो सक्सेस थी वियो कम?
हैलो हा बाईजी हा मां टे फ़ोन कया, चोथो आहे त हीउ सक्सैस थी वियो, मुंहिंजो हीअ ख़बर किअं पवंदी मूंखे?
हैलो
हा ही मतिलब मूंखे ख़बर किए पवंदी की सक्सेस थी वियो मुंहिंजो हीउ मुंहिंजो।
उते हेठि - - त न सेटिंग में वेंदा न तव्हां त हुते कुंड में ईंदव कॉन्फ्रेंस जो करे हिकु ऑप्शन ईंदव।
अच्छा।
त हुन में तव्हां जीअं ई हुनखे रिफ्रेश कंदाव न हुन में तव्हांजी जेतिरा बि तव्हां फ़ोन कया अथव न टोटल हुन में अची वेंदव। ऐं हिनमें न ॿ टे ॾींहं लॻंदा आहिन रिजेक्ट और एक्सेप्ट जो ॿुधाइण में।
अच्छा न मतिलब हींअर कोन ॿुधायो सेटिंग में वञी करे रिफ्रेश कयांस मां?
रीफ्रेश बि कंदा और हुनजे हेठां हिकु कॉन्फ्रेंस जो हिकु ऑप्शन हूंदव ॾिसजो। कार्य ऐप में।
हा हा हा सम्झी वियम।
कॉन्फ्रेंस में वेंदा न हुते जेको बि तव्हां जेतिरो कमु कयो अथव जंहिं जंहिंखे फ़ोन लॻायाे अथव न पूरी लिस्ट अची - - अची वेंदी तव्हांजे नम्‍बर जी।
अच्छा त ही तव्हांजी ममी पई ॻाल्हाईएं।
हा हा त मम्मी मूंखे चयो हुई ॿुधाई सिक मिंट।
थकजी पिया अयाे इये ॻाल्हाए ॻाल्हाए घणा कया अथव कोल - -
ही त मां त मुंहिंजा त थी चुकिया आहिन मुंहिंजे हिकु नंबर ते ही त मम्मी खे जोड़े रखियो आ।
अचछा थी चुको अथव टास्क हाणेञ मिली वियो।
न न मूंखे त अञा कोन्ह मिलियो आहे मुंहिंजो त पूरा थी चुकिया आहिन हिक सौ असीं मिंट पूरा।
हिक सौ असी मिनट अच्छा हिकु सौ अस मिंट आहे यानी की सैकिड वञी घणा थींदा पंहिंजा।
मतलब तव्हांखे हिक माण्हू खां ॾह ॿारहां मिंट ॻाल्हाइणो अथव टोटल टीह माण्हुन खां त - फोन करे था सघो टीह कॉलनि जे अंदर तव्हांजा हिक सौ असी मिंट थी वेंदा। जीअं तव्हांजो टाइम पूरो थींदो न फोन लगॻंदव न फोन ईंदव।
अच्छा सम्झी वियम जीअं मां हाणे मतबा टीह फ़ोन टीह फफ़ोन कंदस।
हा टीह फ़ोन कयो भले तव्हां आराम सां। द हा थी वेंदा।
सुठो आहे अॼु अॼु ई जुड़ी आहियां मां अञा।
हा त तव्हां भले हफ़्तो खन लॻायो आराम सां भले रोज कयो।
त न द मां च अॼु ॾिसंदसींयां।
कुकरवार ॾींहुं कंदा आहिन जो पेमेंट जो प्रोसेस।
अच्छा मां चवां पई ही करे त ॾिसां अॼु हिन लाइ जाॻाए वेठ। हालाए जंहिं जोड़ियो न अची त सुम्ही रहो सुबुह जो कजो तकड़ि न ठहियो। पर मूंखे ॾिसणो आहे की छा थो थिए अॻियां।
न न हाणे तव्हां जेतिरा चारि इअ पंज फोन जेतिरा बि कयोया अथव न तव्हां हुनम में वञी ॾिसजो कॉन। फ्रेंच में और पतो पइजी वें तव्हांखे भई तव्हांजी। को रिजेक्ट वेई आहे या एक्सेप्ट वई आ।
अच्छा उहो रिजेक्ट बि थींदी आहे ईअं।
हा रिजेक्ट बि थींदी आहे थींदो आहे न भई कॾहिं आवाज़ बि अटके। या तव्हां कंहिंख खां ख़ाली बस ॿ या टे मिंट ई ॻाल्हायो त हूहा एक्सेप्ट कीअं वेंदी।
अच्छा अच्छा सम्ी वियम हलो थैंक्यू ॿियो तव्हां पढ़ंदा आहियो।
हा हा मां त पढ़ंदी आहियां।
काेन सी क्लास कहिड़ी क्लास में?
मुंहिंजो त कॉलेज थी वियो आहे अने हले पियो मतिलब लास्ट ईयर आ।
अच्छा सुठो आहेलो ॿियो तव्हांजो थी वियो हाणे? ॿियो नओं टास्क मिलण में घण ॾींहं लॻंद?
ही पत - - पतो कोन्हे हाणे त असां जो त कुझु पतो ई कोन्हे, मां त मम्मी खे जोड़यो आ भई, मुंहिंजो थी वियो यो त क्योकी मां बि पहिरियों दफ़ो ई कमु कयो हुयो।
हा हा, ही त शायद चंवन ता ही शायद हाणे ई मतलबु कमु चालू थियो आ, जेके बि मूंसां मिलिया आहिन न सभिनी चयो असां हाणे ई जुड़िया यूं अच्छा तव्हांखे कंहिं जुड़ियो आहे
मां त पहिरीं हिननि प्रोजेक्टनि वग़ैरह ते कमु कंदी आहियां त मूंखे त कं ॿुधायो हुयो।
अच्छा तहां कंदा आहियो।
स्टूडियोम, हा।
अच्छा त को ऑनलाइन कमु ॿियो बि हुजे त मूंखे ॿुधाइजो।
बिल्कुलु बिल्कुलु, ज़रूरु ॿुधाईंदी मांव, तहां छा कंदा आहियो?
मां फ़िलहाल इहे एन सी पी सी एल जी क्लासूं हलंदी आइन न सिंधीअ जूं मां हुनमें टीचर आहियां, मतलब साल में, साल में जीअं हिक क्लास हलाई त हिक साल जा पंजवीह हज़ार, ऐं हिक क्लास जा पंजवीह हज़ार साल में हिक दफ़ो, अगर ॿ हलायूं त प
त मतलब छा फ़ायदो हूंदो आ हिननि में करण जो, अगर जीअं मूंखे कॾि करणों हुजे त?
इन में त पहिरियों त स्टूडेंट थी, मुंहिंजी सिंधीअ में एम ए थियल हुई त मां डायरेक्ट टीचर ठही वियम। ऐं जिन जिन खे ठ‌ओणो आ त पहिरीं जीअं, सम्झो पढ़ंदियूं ट्रे साल। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स पो एडवांस डिप्लोमा कोर्स।
अच्छा अच्छा।
उहो एडवांस डिप्लोमा कोर्स करे पो ख़ुद टीचर ठही सघे थी। उन लाए पो पंद्रां ॿार ॻोल्हिॿा, पंद्रां ॿार ॻोल्हे करे
न त मतलब जेकी तहां डिग्री ॾींदा आयो त इहा गवर्नमेंट में वैलिड आहे?
हा हा, इहो सेमी गवर्नमेंट आ। इहे असांखे गवर्नमेंट जे तर्फ़ां ई पैसा मिलंदा आहिन। हाणे हींअर भीलवाड़े जे अंदर असां हेॾियूं टीचरूं आयूं उणट्रीह, ट्रीह, सॼे राजस्थान में ॾाढियूं टीचरूं आइन सॼे राज स्थान में त, त सब लगभग भग
मां बि छा ॿुधियो हुयो, मूंखे कें चयो हुयो की भई तूं ही कोर्स करण लाए सी पी सी जो त हिनमें अॻियां मतलब सुठो करियर में सही थी वेंदय मतलब गवर्नमेंट वग़ैरह पेपर ॾेई थी सघी हिंय।
नंढी एज आ न त तहां कयो, तहांजे त अॻियां सॼो फ्यूचर पियो आ। त तां त कयो, कुछ बि पढ़ाई, आहे न आहे न आहे आहे आहे आहे, सब जगह ते, राज मां तांखे हिन्न में असां जी, कोटा जी क्लासुं जा फोटू इंदा
हम्म।
उहो, मां चंआंती तांखे आवाज अचे पई? हैलो। हू छा मां कमरे जे अंंदर बि हा, त मां तांखे कोटा जे अंदर जेके असांजी टीचरूं आहिन न हैलो। उनहन जो केजो फ़ोन नंबर मोकिलींदी माव। पो तां हुनन सां कॉन्टेक्ट कजो। पो तांखे उहो ॿुधाईंदा भई असां
और ई साल में मतलब कॾि फारम निकिरंदा आहिन हिन जा?
ई हाणे- हाणे निकरंदो न इ अगस्त या सितंबर में।
अच्छा अगस्त या सितंबर में। अऊं घणे साल ॿ साल जो कोर्स थींदो? ईअं जीअं मुंहिंजो त एम ए हल इंग्लिश लिटरेचर का
न न हुन जी, जेको हाणे पहिरियों रूल हो, पढियल लिखियल हु त, डायरेक्ट एडवांस डिप्लोमा में वियो। पर हाणे रूल कॾयो तन की पहिरियों सर्टिफिकेट पढ़न्दो, पो डिप्लोमा, पो एडवांस डिप्लोमा।
अच्छा।
तां सुठो तव कोटा त ॾिसो, ताहांजी वॾी सिटी तव ॾाढी। ऐं उनमें ॾाढियुं घटि उनमें ॾाढियूं घटि क्लासूं पई हलनि, त तां हलाईं
तां भले अजमेर मां बि करे ता सघो हुते, थी वेंदो आ ख़ाली पेपर, ॾेई अचिणा पेंदव।
पहिरियों हो, पर हाणे रूल सभु मटिजी विया आहिन। पहिरियों हो पर किथे बि वञी ॾेई सघूं था पर हाणे चयो तनि, भई शहर जो शहर में ई खणो। छोकी हिनमें छा डेली पढ़णो पेंदो आ, क्लास जा फोटू विझणा पेंदा इन। त हु चयनि था, तां ॿार हेॾो परियां खां खणो, त हू डेली तां वटि किधां ईंदा?
हा, अटेंडेंस कीअं लॻनी?
हा, इन करे हाणे इयें रूल मटे छॾियो तनि। पहिरियों थियो हो सभि सभि हुआ इये रूल। सभि धीरे धीरे हाणे रूल मटिजंदा विया इन। त तहां पेंहिरीं पढ़जो टे साल पो ताहांखे, पो ताहांखे डिग्री मिलदी, भले तहां उह पेंहिंजी स्कूल जी पढ़ाई कंटीन्यू रखजो। हुन सां गॾु हीअ त वरी सम्झीअ न, ही त साइड वारी पढ़ाई थी वियव। त ही सिंधी त ॾिसो न केहिड़े मोड़ ते किथे थी कमु अचे, चई नथा सघूं।
हाणे ॾिसो न पाणु खे सिंधी अचे ती, तॾहिं त पाणु हिन में कमु कयूं ता। हिन खां पहिरीं मां जोश टोक में बि करे रखियो आ, सिंधी में ई।
अच्छा! त उहो अञा आहे या?
न न हू बि हिन वांगुर ई मतिलबु प्रोजेक्ट ईंदो आ, और हू थोरे टाइम ई हलियो हुयो हू बि।
अच्छा, त हीउ बि थोरो टाइम ई आहे? हीउ थोरो टाइम आ?
इहो बि थोरो टाइम ई हलणो, मतिलबु परमानेंट त छा हूंदो? प्रोजेक्ट आहिन न हे ता, हिननि खे जेतिरो डेटा खपनो, ओतिरे ॾींहुं हलाईंदां।
अच्छा! पोइ वरी कुछ नयो चालू कंदा न
पो कुछ चैन त बि हिनमें हू लिखण वारो चालू कंदा। जीअं पाणु जो ॻाल्हायूं था, हू लिखवाईंदा पाणु खां ई।
परे उखे त टाइप करणु कोन अचे न मुन्जे मोबाइल में, बाकि मूंखे त लिखणु अचे, बाकि टाइप कोन करणु अचे।
जीअं पाणु लिखंदा आहियूं न, हिंदी लिखंदा आहियूं त, ईअं ई पाणु खे सिंधी लिखणी आहे देवनागिरी में।
त उहो बि टाइप सिखी अचूं जॾहिं मो
टाइप छो कंदा ता? सिधो अॼुकल्ह स्पीकर वारो सिस्टम थी वियो आ, स्पीकर में चओ टाइप। थी वेंदो।
आ ईया वैरी पर सही सही ॻाल्हि आ। न मूंखे त अरबी सिंधी बि अचे, देवनागरी ॿई अचनि सिंधियु।
न पर पाहिंजे इंडिया में त जेकी इहा ई हलंदी आ न देवनागरी, उहा पक्की त हाणे पाकिस्तान तान वारनि खे ईंदी आ बसि।
उहो त मूंखे उहो बि अचे न, मुंहिंजी त ॾाढी पुराणी ऐन
हा, ताहांखे त ईंदी हूंदी, जीअं मूंखे त न ईंदी आ उहारी। ॻाल्हाइण त ईंदी आ सुठी, पर लिखणु कोन ईंदी आ।
लिखणु हींअर कै ॿार खे कोन ईंदी आ। असांजा जेके स्टूडेंट, उन्हनि खे ई कोन ईंदी आ। हा, उहा पुराणी हूंदी न?
हा हिन करे, हिननि खे मम्मी ॿुधाईंदी आ, भई स्कूल में असांखे सिंधी पढ़ाण
तवांजी ममी जां पेक, ताजी तांजा नानीअ जे घर किथेअ जो?
अजमेर।
अच्छा अजमेर जी, मां बि अजमेर जी आहियां।
हिन करे, हिन करे तव्हांजा सिंधी स्कूल पढ़ियल आहियो।
हिंयं अजमेर जी आ, अजमेर जी कहिड़ी जॻहि जी हुई, तव्हांजी मम्मी खे ॾियोसि हाणे लाखन कोठरी में, अच्छा होते मुहिंजा नानाणा रहंदा हुआ, जु हुते दरगाह बाज़ार में, तव्हांजी मम्मी खेे ॾियोसि, तव्हांजी मम्मी खे ॾियोसि हाणे
हा, हा ञास थी, हलो
हलो, चां थी मुंहिंजा बि पेका अजमेर में ई आहिनि। मुंहिंजा पहाड़ गंज आहिनि, पर जेको दरगाह बाज़ारि आ न, लाखनि कोठरी जे हुते। दरगाह बाज़ार में मुंहिंजे मामा जी शॉप आ, ममता स्टूडियो ममता स्टूडियो नाले सां आहे।
अच्छा ममता स्टूडियो, हा ॾिठल आहे मुंहिंजो त
भेण तव्हांजो कहिड़ो दुकान थव?
असांजी त ज्वैेलरी जी तनि, मुंहिंजे भाउरनि जी।
जो ज्वैलरी
हा असां, दाल मंडी में, दाल मंडी में। दालु मंडी खां थोरा अंदर मतलभु आ न, दरगा पासे ई मतिलब मां हिते आहियां अॼु हिते बर्फ फैक्ट्री कान्ह हूंदी हुई।
मां तो, किथे?
बरफ फैक्ट्री हो इहो मोती कतले में बि पढ़ियल आहियां, टे स्कूल मटेया हिक त मोती कतले में ऐ हिकिड़ो त हिते यो जतिन खानो कोनु हुयो यतीम खानो
मां हूं सुञाणा आर्दिश, अच्छा हा, हा समझी वियम सिंधी स्कु
हा दिल, हा सिंधी स्कूल ई हो दिल्ली गेट ते
हा मां ॿि आदरिश विद्या मंदिर में पढ़ियल आहियां प्लाज़ो टाकीस तव न पोइ वरी कॉलेज आदरिश डिग्री कॉलेज में मां पढ़ियो।
हा जीअ मुंहिंजी भेण त सुधार सभा पढ़ियल आ हुते त वरी वठणु ईंदियूं मैडम पै चार, चार गॾ नाला लिखणु ईंदुयूं
हा, हा, मां एमए कई न त मूंखे गोर्मेंट कॉलेज जी लेक्चरर घर वठण आई कमला गोपलाणी जी नालो लिखाए रूगो नालो लिखाए जी सज कमला गोपलाणी सिंधी जी लेक्चर हुई न गोर्मेंट कॉलेज में, असांखे पढ़ायो थई न हुन
गुज़ारे वई न शायद ईअ त, इया आहे? हिकिड़ी त आउनीं अनहद त हिन में हुई पर उह असां पासे में रहंदी हुते ई वेंदी हुई
एक्चुल छा मां न सी पी सी एल सां जुड़ियलु आह ना टीचर, सिंधीअ जी टीचर आ मां, त इ न तॾहिं मां सभिनी खे सुञाणा त तां कंहिंजो किथे तो कॉन्टेक्ट मिले
हा, त तहाजें हिते पहाड़गंज त ई रहंदा तव माइट्रय
हा पहाड़गंज जे ही रहंदा आहिनि मुंहिंजा माइट्रय
अच्छा असां बि जे आशागंज में मयाड़ी हॉस्पिटल आ न हिते रहंवदा हाणे सिंधी गुरुनानक काॅलोनी यो गेट का ने
हा, हा, हा, हुते रहदां थव अच्छा, सुठो न, अजमेर, अजमेर सुठो आ न पंहिंजो शहर
हा, कोटा सुठो आ असांजो, जिमेदारी
अच्छा कोटा में ॿि मुंहिंजा कोटा में बि मुंहिंजूं ॿह मारोटूं थव हिकि ॾिह प्रेम गुटकनि वारनि जे घरु आहिन प्रेम सोपारीअ वारा प्रेम सुपारी वारन जे घरु पैदल आहे हिक मुंजी मारोट्र ऐं हिकड़ी ॿी आहे जेका उह ज्वेलरी जो दुक् कान तस उनये घोटु ट खे त आर्टिफिशियल ज्वेलरी ॾाढो वॾो शोरूम थनि हाणें कोटा अचणु थिए कोन्ह तो
सही ॻाल्ह आहे
बसि शादी खां पो सभु को पहिंजी पहिंजी